कि हाल चाल यै अमित बाबू
बढ़िआ यै, अपन बताबू
बढ़िआ यऽ पंखाके आवाज आबि रहल यऽ पंखा बन्द कए लिआ
पंखा बंद करब छै, गड़मिले लागे लागत।
से तऽ छै गर्मी तऽ नहि लेकिन मौसम ठंडा या बारिश आइ काल्हि अपन सभ के दिस भए रहल अछि बारिश भेला के बाद जे छै छै, सँ मौसम एखन बीस डिग्री ताप मान अछि बुझलियै
हा
हूँ। तऽ पंखा चलेनाइ आ नहि चलेनाइ बात बराबर छै एकटा खाली मच्छरवला अगरबत्ती जरा दियो
नहि नहि ओ तऽ जलै ओ तऽ जलैए लेकिन कि करबै रूम जे छै गर्मी रुम मे जे छै ओ तऽ लागबे करत
हँ कनि देर तऽ लागै छै ठण्डाबैमे
हँ। हमरा चारि बजे के बन्द करैए पड़ैए चारर बजे तक चले चारि बजे बार बू
ओ। भिनसरके अहा बंन्द करै छीयै सएह ने
हँ, भिनसर के बन्द करै छी एकटा चालू रहैए दूटा बन्द करि दै छी
अच्छा तऽ की कहै छै भोजन भात सब भेलै कि नहि अहाँके
हँ भै गेल
ओ भए गेल ने
हँ भै गेल
अच्छा की सभ रहै भोजन मे आम सभके विशेषता रहै कि नहि
नहि सोहारी तरकारी मे की रहत विशेषता
ओ सोहारिये तरकारी रहै चलू मिथिलाके सोहारियो तरकारी घरमे भेटय बड्ड छै
हँ
एखन दिल्ली बम्बइ जाय के समय नहि छै बम्बइ मे देखै छियै भरि भरि छाती के पइन छै रोड सब पर
ओ तऽ लागैये डुबि गेल
हँ डूबल ये पूरा देखलौं बंबई के वएह हाल सूरत के सएह हाल बाहरके स्थिति ओना एखन अपन बिहारो अपनासभ खैर सुरक्षित छी मुदा जे बान्धके भीतर यए तेकरा सबके गरीत एखन भेल यए
हँ अभी नवहट्टा साडमे सभके घरमे पानि ये
नवका पानि जे छोड़लक यए बैरेज से से बुझियौ तबाही तबाही शुरू भए गेलै
हँ सुनलू सतरह टा अथी फाटक खोलक ये
सतरहटा नै एकैसटा खुलए एखन
अच्छा तऽ फेर चारिटा खोलला हेता
हँ नेपाल मे जहिना जहिना बारिश बढ़त तऽ बुझियौ आरो फाटक सब खुलल जायत
हँ
बझलियै
आइयो तऽ अपना सबके रहए बारिश होइके सम्भावना लेकिन भेल कहाँ
आ तोड़ी सोनबरसा मे जे पानि पड़ल तकर जोरे नै ये बड्ड पानि पड़ल छै सोनवरसे मे रही हम पानि मे फसल रही राति मे साढ़े सात बजे निकललौं ओतय से तखन बुझियौ हम आठ बजे पहुँचलौं घर
हँ तेँ दुआरे तऽ कहलु सुन ने पूरा कर रहै मेघ लागल
हूंम्म हूंम्म एकदम सही कहलियै आ सोनबरसे मे जे छै से भेल की तऽ हमरा कनी डॉक्टर लग किछु काज रहै आ
हँ
मोनमे विचार रहै जे एखन माछ जे छै नवका पैना के आयल हेतै हटिया पर सोनबरसा हटिया पर एक से एक अहाँ माछ भेटत
उहाँ सँ जादा मिलत अहाँके सुुगमा पुल पर
सुगमा पुल लग अहाँके भेटत भोरके
हँ ओतुका माछ जे ये बहुत ताजा रहे छै हम तऽ दू तीन दिन अनले छियै ओतसँ
हू हमहूँ कखनो कालके उठेलहुँ मोटरसाइकिल भोर क हिया देलहुँ सबर जत जत सबेर जायब तत बढ़िया माछ भेटत
हँ
नहि नहि नहि नहि सिलेठ पुरा के कोनो औकात नहि यऽ ओकरा लग सुगमा पुरा लग
हँ ओ बात इएह लेकिन सहरसा कहियो काल गेलहुँ तऽ ओतौ एक नम्बरसँ माछ रहत
नहि ओहिठाम हे माछ जेना एखन पाइन पड़लेय बरसा के त उएह उधारि ओहि धारी मे माछ छौकै छै तऽ ओ देसला माछ सब जे निकले छै ने कियकि एखन गर्मी के समय मे तऽ सभटा भाखनि मे घुसिया जाइ छै आ ई जे नवका पानि एते तऽ ओहिमे सौराठी सब बाहर हत बिल सबसँ बुझलियै तऽ ओ सौड़ाभ निकलत सिंघीसभ निकलत एकहकटा बड़ा जुआल जुआल सब आ हमरा तऽ भेट गेल अखन हू की कहलियै
हम तऽ सबदिन सोचै छी एकटा मसीन भी हमरा टकरा जायत ने जे रेट देत कोनो बात लेकिन खराब पहिले
कोन
बामी माछ बामी माछ कते दिन से नहि खेले छी दू हजार आठ के बाद बुझियौ कहियो नहि खेला छी
नहि वामी तऽ भेटै छै तऽ वामी तऽ रहै छै अपन धारोमे वामी छै बामी हू बामी जे छै ने एखन तऽ आब पानि बढ़ि गेल यए ई जे बजरंगी मिस्त्री जेयय बिजली मिस्त्री
एहाँ
ई जे छै से बुझियौ अ होली सभक समय मऽ
हँ
आ कनि ठंडा के समय मे ई जे छै से बंसी लय के वामी मारे रह बुझलियै ओ जे पानि घटै छै पानि घटै छै आ बिल जे बनबै छै ने ओ बिल से निकलल बुझलियै ओय बील मऽ वामी जे छै मारै ओय बंशीसँ
हँ बामी तऽ देखियौ माटे के तर मे रहिते छै
हँ तऽ एकरा उएह होइ जे सए टाका दए दियै तऽ बेचारा दूटा तीन टा बामी दए दे बड़का बड़का तऽ वामी हम खूब खेलहुं शेखर के माध्यम से एकरासँ हम लए ले रही माछ से बड़ बाम खुएलक बेचारा आह
नहि हम एक दिना लए रही छओ सए टाका किलो वएह सिलेट पुल्ला पर हमरा टकराल
नहि अजुका सुन अजुका जे माछ अनलहुँ तऽ ओरा जमाबे नहि रहय हम जन बुझ के साँझ काल के गेलों जे माछ जे छै से बचल बाद मे रेट कनि कम करत कियकि शुरू के समय मे तऽ आगि के भाय रहै बुझलियै
हँ अपना सभके तऽ सहीमे भए गेल यए चारि सए तीन सए एना
नहि तऽ साढ़े तीन सए टका किलो हमरा साँझके देलक माछ बुझलियै
अच्छा
ओ मे रहा बड़का बड़का चेचरा आ टेंगरा दुनू जूवा‌एल बड सुन्दर आ सबटा म हँ सबटा मे अंडा आ से बुझियौ आन दिन जे रोहु तउ सभ कीन कऽ आनि हट्टासँ तऽ रोहु सभ तऽ बुझियौ आब अबय छै अपना सभके बंगाल दिस स पोखैरो में जे
हँ सभ हँ सभ बंगाल ल रहै छै
सभ बंगाली के माछ खसा दय छै बुझियौ ओकर स्वाद दुई खन खाइत खैर जे छै से मोन फेर देत मोन भिन भिन आ जायत।
हम कहै छी हम एक किलोके अनै छी छियै ने तऽ हमरा आधा माछ फेकले चलि जाइ छै एखन खेलहूँ स्वादे नहि किछु लागत तऽ ओहिसँ बढ़िआ नमक तेल रोटी
एकदम ठीक कहलहुँ अहा सही कहलियै एकदम बड़ा दिक्कत भऽ गेलै माछ म‌उस खायब आब
हम तऽ हटियाके माछ छोड़िये देने छियै आब आब इएह यदि मिलत कतहु चपतप के मछली
ह, ह
तऽ खायब आ नहि तऽ हटिया सँ आनब हम बंन्द करि देलहुँ आब
नीक खेलिया। हमहूँ आब ठैन लेले छियै। हैं हैं नहि नहि माछ अगर खेनाइ यऽ ने नीकसँ टंगरी माछ खाउ बस माछ के जे सुवाद चाहै छै आरो ई सब माछ नहि य कोनो खाय ओकर आइ जे कहलहूँ तऽ आइ जे हम माछ खेलहूँ से भरि बट्टा एक बट्टा माछ जे छै से बूझू देल कऽ बड़का बाटी से एकदम जे उपे उप माछ हम तऽ देखलहूँ कि हमर प्राण एकदम देखले निकैल गेल हम कहल‌ऊं एते माछ हम खाय छी। कहियौ दू खन खायब हम बहुत भए गेल दू पीस खा लेब सौसे सौसे रहै टेंगरा लेकिन जहिना। खायब हम शुरू केल‌ऊ त बुझिय‌उ गोठ बांटी माछ हम जे छै। जे एकदम घीच देलीये आ तकर बाद ऊपर से दूटा मालदह आम दए देलियै स्वाद गेलै बदलि मुँह के एकदम बढ़िया
हँ देखियौ उम मछली जे छै ने उ मछली अहाँकेँ खायल जायत बढ़िया स्वाद रहय छै। आ ई सभ माछ जे खेबय ने दू पीस एक पीस खइयौ अहाँकेँ लागत भमेट भए जेतय ओहन रहै छै
हँ, हँ, एकदम सही कहलियै अहा नहि नीक लागैत छै
हँ साफ सुआदे नहि छै माछ लग
ह, मछली के बाद जेना आम खेल‌ऊं मूँह के सु सुआद बदलल तकर बाद जे छै से एक जुन खैनी चुना क देलहुँं ठोर म बुझलियै आनन्द प्रभू मिथिला एही सँ फेमस छै ने
ह, खाउ पिबू आराम स
हूँ, बस तब आर सभ कहियौ हाल चाल गाम घरक की कोना नया ताजा कोनो खबर
ठीके ठाक या सभ बढ़िया यए
अरव बाह। भोज भात सभ इम्हर भेलैया कि नहि कत‌उहु
भोज भात कहाँ जोगाड़ लागय या देखियौ मिथिला के वएह पहचान छियै भोज
इम्हरसँ हमरो नै सुतार खा रहल यए
ज्यादा स ज्यादा हँ ज्यादा से ज्यादा एक दिन दैत एक दिन हयत टेंशन नय लिअ एक दिन गणेशी के हैत
औ गणेशी गाँव करत की
गाँव करै की न करै लेकिन अपना सबके देबे करतै
अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ से तऽ हमरो काड छलैए ओकरा एहिठामसँ देखियौ की कोना होइ छै हु हु उम्मीद त य जे गणेशी खुआत बेचारा आ छै एक चीज रहै बेचारा के
हँ
दोकान करैत रहै लेकिन जकरा नहियो दैके रहै उधारी तऽ प्रेमसँ कहै जे नहि नहि हम अहाँके नहि देब बाबू हे बाबू अहाँके नहि देब हम
आ सभसँ बड़का देखि देखियो सबसे बड़का रहे की एकटा वैह एहन आदमी रहे जे बाहर के देखियओ आदमी भी चल आबे रहै ओकर इज्जत से दुकान खोलिके दए दै रहै बारह बजे एक बजे
से त रहे ओकरा मे बेचारा मे
हँ इहो नय रहे की पैसा नाए य त आहाँ क नाए देब सेहो ने छी तब बाबू हमरा पैसा सुबह मे दै देबे लेकिन समान लै लिऔ
हँ ई चीज रहै रे आ रात बिराति तऽ लोक उएह चीज ताकैत छै जेना कतौ बर बरआती गेलै ओकरा की चाही ओ अपन रजनीगंधा लए बौआाइत राति के आ सिगरेट सब लए बौआत ओ चीज बेचारा राखैत रहै डिब्बा मे लाए क सुतैत रहै
तऽ हँ आब कत ईो सबके दिक्कत भए गेल गाममे
हँ हँ हँ आ बड़ सुंदर लेकिन मृत्यु भेलै हुनको आ
हँ सबेर म आठ बजे
हाँ ह नय एकटा होय छै जे लोक खाना पीना बनि गेल तऽ फेेका गेल लेकिन बेचारा बड़ा सवेरे सवेरे सब किछ
आ सभ किछ भेल सभसँ बढ़िआ बड़िया भेल कि कि बेटों सब तुरत अ सब किछ करिके चैल गेल
वाह वाह वाह इएह होना चाही ने बेटा सब त ओना पूर्णिया में रहैत रहे त हमरा न लागे य जे बेसी दिन बेसी देर लागल है हैत आबे मे तुरन्त अपन गाड़ी अगर करू तऽ एक से डेढ़ घण्टा मे अहाँ चल आउ
हँ एकटा एम्बुलेंस करने रहै एकटा स्कार्पियो
अच्छा मतलब ओ मरलखिन रहए पूर्णियामे की
हँ अपन जमीन पर
वाह वाह वाह वाह इहो भेलै कि अब अपन घरमे मरलखिन आए काइल तऽ बेसी लोक देखलहुँ अस्पतालमे दाम छोड़लक अपन घरमे अपन डीह पर मरनाइयो जे छै से एकटा
ओ कहितो रहय कि हमर मर गााँवए ने हेतह या नय तऽ पूर्णिया मे हेत
अच्छा चल भगवान बात राख लेलकै बेचारा के ठीक छै फेरो हेतै गपशप फेरो गपशप हेतै अगिला सी में ठीक छै
ठीके छै